हेलो
हेलो
हेलो हँ राजू।
प्रणाम प्रणाम दीदी।
हँ खुश रह। की हाल चाल छ?
सब आर सब बतो सब बढ़िआँ।
सब तनि साावर
अच्छा आबैके मन रहै घुमय लऽ।
घूमै लए एबही पहिले जल चढ़ेबही। ओकरा बादे ने घुमिटर।
घुमैयए ने होै टूरे ने होलय।
हँ आ अभी पूरा तैयारी चलि रहल छौ सावन क। आ अभियए से बहुत भीड़ चलि रहल छैय हँ।
बहुत भीड़ छैय लेकिन अभी से। पूरा मंदिर आर पूरा सजा रहले हन पूरा आस पास जे छौ देवघरके एरिया।
हूं
ओ सब जगह पूरा एकदम सजा रहले।
बड़का गाड़ियो आर नहि जायल हेतै। कह दे ने बड़का गड़ी उ नहि चाए सावनमे कहलकै नहि जायल हेतै। नहि कलकै बिहारेमे रोके।
ओ बोर्डर पर रोकि देतै।
हूं हूं ओकर बाद अपन लोकल जेना चले छैय ओना चलतै।
मंदिरो के तऽ पूरा एकदम देलकै हन एकदम अथी आर बनाय की की जे बनाय देय छैय घेर घार के।
ह
ओसभ बनाय देलकै हन से बहुत दिक्कत होइ छैय छोटा पड़ि गेलै आब।
हँ उएह चलते तऽ कहे रह कोरिडोर बनेबै।
हँ बनियो जेतै तऽ बढ़िएँ रहतै। काहेकि पूरा एकदम जगह के एकदम छेक देले छैय ओकरे फूल माला बेचे बाला प्रसाद बेचे बला
हू हू सब ओकरे
ह
तोहर
अह हँ।
तऽ आर
कहाँ हमे आर जाय पाबै छियै ओ पूजा करे ले जबके आदमी आ नहि जाइ छै पूजा कर अभी वी आई पी लाइन बला के कम से कम पाँच घंटा लेग रहले है
आओर भोरे जाइ हबै तीन या दू बजे ई बादिये बजे जाइ छी
नहि ओकास से पहिलेे से लाइन लगल रहे छै सब
हँ
पूरा लाइन लगल रहे छै कखने से कल तऽ शाम तक जल चढ़ले है कले
हँ वी आइ पी लाइनमे
वी आई पीो लाइन मे अभी तीन चारि घं्टा लागि रहले है
तब कथि लऽ वी आइ पी जब तीन चारि घं्टा लेगे जाय रहले हन
वी आई पी में पाँच सए रुपआ लगे छै हँ ओकरो में बढ़ियां सऽ पूजो नहि करय दे छै आ चारि पाँंच घं्टा ओकरा लगिे जाइ छै ओही सब दिक्कत छै अभी तऽ सब दिन अ भीड़ रहबे करै छै आ साावन भादो तऽ अभी आरो पूरा भीड़ चलते पूरा भीड़े भीड़ रहतै खाली पूजा करू खाली अरघा लगेतौ दूगो अर्घा लगै छै एगो मंदिर सऽ बाहर एगो मंन्दिर के अन्दर दूगो अर्घा लगे छै